हलो!
वाहेगुरु, दीदी!
वाहेगुरु।
ॿियो, ॿुधायो दीदी सभ बढिया?
सभु बढ़िया। तव्हां ॿुधायो?
सभु, बढ़िया हिकु नमबर। बसि लाल साईं इअ जो आशीर्वाद आहे। सुकीअ तां वेठा आहियूं।
जी, जी असांज मालिक जो शुकरानो।
ह्मम! पो दीदी तव्हां किथे रहंदा आहियो?
मां, एमपी में। भइया!
अच्छा! अच्छा! जी, जी, मां रायपुर छतीसगढ़।
अच्छा! जी।
जी, जी, ॿियो दीदी तव्हां छा कंदा आहियो?
हा! मां हॉउसेवाइफ आहियां।
अच्छा! अच्छा! ॿियो ॿार, बचा सभु बढ़िया?
हा! हा! सभु बढ़िया।
अच्छा! ॿार छा कंदा अथव?
वॾी वारी गुड़िया सीए आ
अच्छा! अच्छा!
हा! नंढी, ट नंढी ट्वेल्थ में आय न।
अच्छा! ऐं भैया छा कंदा आहिनि?
हे बिज़नस मैन।
अच्छा! अच्छा! अच्छा! हू। जी, जी।
त ताजो छाजो तव कम?
हा! मांजो कपिड़े जो कम आहे। दीदी! हा! रेडीमेड जो कम आहे मुंजो, ऑल ओवर गर्ल्स वेयर।
जी बस वया अच्छा।
हा।
हा।
ॿियो दीदी तव्हां ट्रवलिंग जो शौंक़ु अथव?
आहे त सई।
हम वेना हूनव न? न काढे न काढे।
हा, हा वेंदा आहियूं। असां ज्यादातर हेॾे अमृतसर साइड वेंदा आहियूं।
हिन
असा राधा स्वामी आहियूं न असांजो! गुरु आहे उतां जो त, ज्यादातर हेॾे ब्यास अमृतसर हिनन साइड वेंदा आहियूं। हरिद्वार वग़ैरह जी उते वेंदा आयु, हा बें ॿि पासे वेंदा आहियूं। हाणे जीअं मनाली वग़ैरह बि विया हुआसीं।
अच्छा अच्छा हेमकुंड व़ैगरह!
जी।
हा हलो!
हलो!
हेम कुंड साहब वगरि विया आहियो कॾी।
हेम कुंड साहिब!
हा।
न उॾे न वया आहयु आना।
अच्छा वञो न मस्त मस्त बि हुतव मतल मस्त मज़ो ईंदो जो त असां हर साल वेंदा आहियूं, असां हर साल वेंदा आहियूं।
न हो होॾे न विया आहियूं हाणे चओ ता त हुन साइड वेंदास।
असां त मईअ में थी आयासीं मस्त मगरि टे साल थी विया आहिनि असां! की वञो था, हेमकुंड साहिब।
हा त केतिरा ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि? मतलबु हुते कुझु!
सम्झो सत ॾीहं लॻी वेंदा आहिंनि दीदी। हितां खां हरिद्वार हर! ॿ अगरि ऋषिकेश, ऋषिकेश मा सम्झो हिकु ॾीहं लॻंदो आ।
हिक बार ऋषिकेश तक त वयायूं हेॾे घुमी आया आहियूं।
हिकु ॾेढ ॾीहं उहो ई मतिलबु सम्झो गाॾियुनि में वञणो पवंदो आहे बस। बस में, तव्हां पंहिंजी, पंहिंजी जेकी सुविधा हुॼे तव्हां वटि। हा, ऋषिकेश मा। हा। हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, बद्रीनाथ हेॾे किथे बि वञी था सघो मस्त तव्हां।
अच्छा।
हा मतिलबु जेके बि रूट खुलंदा हुन खा पोय रिषिकेश! क्रोस करे ई तव्हांखे वञणो पवंदो मस्त।
अच्छा केदारनाथ त ठयो हो! विच में प्रोग्राम वरी कैंसिल थीवियो न वियासीं। बाक़ी! हिन तरफ़ ज्यादा हिन तरफ़ वियायूं कश्मीर। हेॾे मनाली वग़ैरह इहे ई साइड घुमी आया आहियूं।
न मां कश्मीर, वश्मीर मस्तु घुमी आयो आहियां उदयपुर हे हो जयपुर सभु घुमी आयो आहियां। बस अमृतसर अॼ ता ई न वियो आ मांजो रूट ही न रहंदो आ उन पासे खोड़ घट्।
अच्छा - -
हा।
हा। असां वरी वेंदा आहियुं, ब्यास जे करे वेंदा आहियूं हर साल।
हम हम।
गुो जो पसंद
ब्यास, ब्यास मुंहिंजी ॾाॾीअ वारा वेंदा आहिनि मुंहिंजी ॾाॾीअ वारा राधा स्वामी वणंंंौ औरदा आहिनि!
अचछा!
हा!
ठीकु आहे मालिक सां सभु कुझु जुड़ियो पियो हुजे!
हा उहो त आहिनि जेको जेहिंखे मञे!
हा पर अॼु जी यंग जनरेशन बि ॾाढो ई जुड़ियल आहिनि मालिक सां पहिरलें जे ज़माने में चवंदा हुया की वॾा सॾा था जुड़नि माने
ॾिसो जेको अॼु जी डेट में इअं आहे न भाई जेको जेके मञण थो चाहे! हा बस जेके जेहिंखे मन में मन में शांती मिले।
हा। सहीं गाल्ह आ।
हूं।
पर सुकून ईंदो आहे जीअं मंदरनि गुरद्वारनि में किथे बि मन ॾाढो सु सुकून मिलंदो आहे शांती हूंदी आ!
हा उह त आहे न!
हा!
वेंदोयां मां बि ह हर शनिवार गुरुद्वारे वग़ैरह वेंदो आहियां पाठ करणु!
जी कहिड़ड़े पंत मञदा आहियो तव्हां तव्हां कहिड़े पंथ खे मञदा आहियो?
हूं। असां मेन डायरेक्ट गुरुद्वारे में वेंदा आयो धनगुरू नानक दरबार आ। हारिया सीगं
अच्छा त अमृत वेलो वग़ैरह थींदो हूंदो हुते?
हा अमृत वेलो बि आहे न! अमृत वेलो अमृत वेलो एक्चुल मुंहिंजी मम्मी वेंदी आ! ह मुंहिंजो स्टार्टिंग ख़ा हिते ई आहे न असांजे घर में पासे पासे में आहे न गुरुद्वारो!
अच्छा!
हा!
न अॼुकल्ह अमृत वेलाजाते काथे हाणे थी विया आहिनि!
हा!
असां वेंदा आहियूं अमृत वेला बि सुबुह जो सुठो लगंदो आ!
हा हा! हा इहो आहे न भई पहिरियों जंहिंमें सुख पियो लॻे!
हा हा!
हू हूं मांजो न न दीदी बस ॻोलऊूं था!
अच्छा घणे सालनि ज आहियो?
हा मामल अठावीह!
अच्छा ठीकु आहे भेजजो बायोडाटा ॾिसूं हिते!
हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु!
आ ओर एको मित्री-माइट्री ऐप तव सिन्धी मित्री-माइत्री ऐप।
अच्छा!
पर हुनमें इहो आहे की जॉब वारा ज्यादा था मिलनि मतलबु छोकिरा या छोकिरियूं! पढ़ियल लिखियल जॉब वारा! अगर जॉब वारी जी ज़रूरत त एप डाउनलड करे वठो!
हम न एचुअल! मां मुंहिंजी एक्चुअली ॾिठल आहे हिकिड़ी छोकिरी हुन सां ॻाल्हाइणु हले थो!
अच्छा!
ह नगापुर जी।
अच्छा अच्छा, त कीअं मिलयाव?
हा मतलब असां इअं मतलब हुन में चेटीचंड में आई हुई हुतां मिलयास
अच्छा अच्छा, त पो बाक़ी छा हलायो ॻाल्हायो
हुनन जी जेकी कज़न आ न उहा मुंहिंजी फ्रेंंड आ।
अच्छा
हा हा हले तो पयो मुंजो ॻाल्हाइण हा
ठीकु आ न अॼकल्ह त इहो आम आ सभिन खे मतलबु पंहिंजी पसंद जो एं माउ पीउ बि नथा रोकन।
हा इहो आहे छोकरी बि मतलबु ईअ समझो साल खन थियो आ ॻाल्हाईंदे
अच्छा
हा छोकरी गवरमेंट जॉब वारी आ, ॾिसूं था हाणे भॻवान जी दया अॼकल्ह ॾिसन्दव भई हा सभिन खे खपे पेसो चाहे छोकरी गवर्नमेंट जॉब वारी छो ना हुजे अॼकल्ह छोकरियुन खे आहे थोरी घमंड बांगूर आ ना छा कंदव? हा
सभिन छोकरनि जो इहो ई आ की सभ पैसे वारा हुजन
भई इहो आ ॾिसूं था भई थींदो अगर अॻते भॻवान जी मर्ज़ी हूंदी त थी वेंदी
हा हा हुनजी मर्ज़ी खां सिवाये ता पत्तों पत्तों बि नथो हिले उहा त सही ॻाल्ह आ मालिक रखो भरोसो
हा हिन लाइ सुख था वेठा आहियूं बस मालिक त रखे छॾियो हाणे
हा हा हो चए तो मुंहिंजे मथां भरोसो रखो तहाँ टेंशन फ्री थी वञो।
हा बाक़ी थींदो आ महीने में वेंदो आहियां कॾहिं कबार इअ मतलब मिलण विलणु वेंदो आहियां कॾी कबर थी व भेण सड़ कंदी आहे हुनजे बहाने बि थी वेंदा आहियूं
हा न सुठो आहे न अॼ्कल त माण्हू ॾिसो अदर कास्ट में बि करन था।
हम न उहा ॻाल्ह सई तव एक्चुअल छा आहे वरी ॾिसो अदर कास्ट वारिन खे न वरी सिखारण हे करण हो करण ॾुखयो आ थोरो अॼ जी डेट में सिखी वेंदयूं आहिन भले ईअं कान्हे न सिखी सघंदियूं आहिन लेकिन इहो आ न सिंधियुन जो उथण बेयण अलॻ ई च हूंदो आ पंहिंजो
हा हा सिंधियुन जा इहे रीति रिवाज तौर तरीक़ा सभ पंहिंजा ई आहिन
हा हिनमल समझो जीअं अठ हिनमल जीअं फिलहाल अठावीह हले थो मे मां टीह ताईं पंहिंजो् स्कोर रखियो टीह ताईं मुंहिंजी थी वई सिधियुनि में त ठीक न त पो वरी अदर में ॾिसंदासीं।
हा, उहो त सही आ। छाहे की तीस खां पो जीअं उमर नथी थिए न त वरी माण्हू थोरो कंप्रोमाइज़ थो करणो पए हर चीज़ में, ईन करे हाणे करे वठो त ज्यादा सुठो
दीदी ॾिसो कोमप्रोमाइज़ हुनखे करनो पवंदो आ जे वट समझो भई कोई ऑप्शन कान्हे
हा
समझो ता? हा भई ॾिसो भॻवान जी दया सा ईअं कान्हे कोई छे जी कमी आहे मां वट हम धंधा पंहिंजा आहिनि, सभु कुझ पंहिंजो आ, घर पंहिंजो आ।
हा।
घर में सभ माण्हू सुठा आहिन भाई घर में सपोर्टिव आहिनि। मैन हर कोई मुंहिंजी जीअं मम्मी मुंहिंजी जीअं मम्मी बि आहे क बि कोई छे में रोक टोक हर छे जी कम वारी लॻल अथव मुंहिंजे घर में रोटी लाइ बि कम वारी मुंहिंजे घर में कोई कम न कंदो अथव
हा त पोइ दिक़त छाजी आहे जंहिंसां ॻाल्हायो था हुनखे छा दिक़त तस्
हा ॾिसो न भई अ तम। मुंहिंजो चयल आहे भई हे आहे चए थी प घर में ॻाल्हायां घर वारा छा था चवनि, मां ॻाल्हाए भाई।
हा।
हा, मलब इहो आहे छोकिरी राजी आ लेकिन छोकिरी छोकिरीअ जो एक्चुअल चवण इहो आ की भई मुंहिंजो हिकिड़ो नंढो भाउ आहे ऐं उनजी मम्मी हली न सघंदी आ।
अच्छा।
हा, त हुअ चए थी भई मुंहिंजे नंढे भाउ जो थींदो त मां कंदमि। अगरि मुंहिंजे घर वारनि न बि चवंदा तॾीं बि कंदमि तोसां ई कंदमि। लेकिन इहो आ भई, हिन महिल समुझो टाइम लॻी थो सघे।
ठीक आ न हित
हा?
पी कानेस छो?
हा, पी अथस लेकिन उह ई आ हुनजे घर में करण वारो कोई कान्हे न।
अच्छा।
हा, मम्मी हली न सघेसि।
भई छोकिरीअ खे विहारे विहंदा छा करणी त पवंद न आखिर?
न मां बि हिन लाइ शांतीअ सां वेठो आहियां, आंटी ॾिसो, हं भाई मां सपोर्ट करे हलंदुम त कम थींदो न त न थींदो। भाई माखे बि इहो छा समझणो तो प‌ए ॾिस मर्जी हुन जी मम्मी करण जी हालत में कान भई जेसि ताईं ॿी छोकिरी न ईंदी, हा तेसि ताईं भाई कमु थियणो क इहो आहे हुनजो भाउ बि मतलबु हिकु साल नंढो अथसि हुनखां।
हा। बसि न पोइ त आ हुनजी पहले ॻोल्हनि त ठीकु आहे भई हुनजी ॻोल्हनिे पहले
माॾे बि हेॾे मतलबु आहिनि माण्हू चिठा विठा ॾिनल आहिनि इं मतलब चिठा ईंदा आहिनि, जीअं छोकिरियुनि वारा मिलंदा बि आहिनि, अलाए छो रिजेक्ट
अच्छा
हा।
ठीक आ हाणे होॾां जो लेख न हूंदो, बाक़ी हाणे ॿियो त कोई कमी कोन्हे त माण्हू छो न कंदो।
हा न छोकिरो पीअंदो खाईंदो आ न कुछ मतिलबु ईअं मतिलबु नॉन वेज बि न खाईंदो आ।
न त सभु मालिक जे हथ आहे पोइ हुनजे मथां भरोसो रखो मिड़ेई थी वेंदी टैम सां।
हा, उहो त आहे न
हा। इएं असांजे पासे में छोकिरो आहे त उहो मतलबु, हाणे थर्टी फाइव एज जो थी वियो। हाणे थिएस ई न पई माइटी, थिएस ई न पई माइटी उहो बि सही आ। लेकिन छाहे अखियूं थोरी हुनजी ब्राउन थसि, यानी शेरियूं थसि।
अच्छा।
इन जे करे अलाए छाजे करे? माइट्री न पई थियेस बाक़ी सभ सुठो अथस हुनखे बी कपड़े जी जॉब हा, अ‌ऊं जेन्स कपड़न जी, जींसुन जी। त हाणे छाहे? हाणे थर्टी फाइफ खां मथे थी वियस एज त हाणे कंप्रोमाइज़ इहो पियो थे की शादी शुदा पई मिले, या वरी जेंजो ॿार हुयो केंखे उहो पियो मिले। ऐं हाणे हो थोड़ो हाणे कंप्रोमाइज़ करे हाणे ई शादी थी तस ट्रे चार ॾींहं थियस।
थी वियो व्यांहु हाणे, जीअं ॿुधायांवतो ॿ टे महीना पेहरियूं मुंजे, मुंजी आंटी रहंदी आ रायपुर में।
अच्छा
न, हुनन जो पुट्र अठटीह साले जो तव हुं हुन कय‌ईं हा, मतलब हू छोकरी आ राजस्थान जी आ।
अच्छा,
हा, हिक साल वॾी आ छोकिरी, छोकरे खां।
हम
भई, छोकिरीअ बी हा चयईं, छोकरे बी हा चयईं, असां चयो ठीकु आ भई, कोई दिक़त कान्हे।
हा, हा
हा भई, ॾिसो चवंदा आहिन न भई जेको लेख में आ उहो त थियणो आ न। भई, उहो मिलंदो, उहो काॾे न वञिणो आ।
न इईय पासे वारी आंटी त बिल्कुल उमीद छॾे वेठी, कि हाणे थींदी न मुंजे पुट जी। पर हेॾो परेशान लॻी पई हूं